हेलो हँ जय मिथिला जय मैथिली दूटी बारी आ दस मिनट हेलो
हँ ड्यूटी पर पहुँच गेलऊ नइ पहुंचल हं
हं वहाँसँ आब पहुँच बला छि अब कहियो अहाँके-आं-अहाँके स्कुल
हँ हँ हमूँ ओहिठाम छी हमर भोरका स्कुल य हँ हम खाली पूजे
अच्छा अच्छा
हमर तऽ बहुत आसमासी छै हमरा बुझ ओहि दुआरे जे छै से खैर कोनो बात नइ हं काल्हि कते बजे पहुँचलहुँ घर?
बस दस सवा दस भऽ गेलै दस दस मिनट
हं हँ कहि रहल छलियै वृन्दावन भ बथरा गेल छलहु हेँ
हँ इम्हर आइ पइन भऽ रहल छै बहुत तैं दुआरे आय लेट भए गेल छियै
आई भयंकर पइन भऽ रहल छै
उम्हरे चेरा पूंजी छलै यौ उ्म्हरे चेरा पूंजी छै न
आँ
जतह आँहा रहै छी ओहि उम्हरे चेरा पुंजी छै न
अहाँ केआवाज नय आइब रहल अच ढंग स लीड लगेने छियै की? पैंसठ हजार क हँ तैं दुआरे आवाज किछ नइ अबैय हं आवाज नय फ्रेस एत तहन ओ
आब अबैये?
हं वैह छइ
चेरा पूंजी जे छै से उम्हरे अछि ने चेरा पूंजी जहिमे दिन राइत बरसा होइत रहे छै हर दिन बरसा होय छै
हँ ओहि में होय हँ अहाँके त तते बीजी अय अहाँ सिड्यूल अय नय नय नय नय यू पी नय छै अच्छा हां।
हां।
हां और आई लंच मे की लऽ कऽ जा रहल छी ओना तऽ कनिया बनेनय हेथी।
हां लंच के आइ मंगल उपास छै हमरा। आय मंगल छै।
तहन तै फ्रूट्से से आनलय हैब।
हां आमे चलय छै एखन।
आमे चलय छै हां सही बात
आम चाएर पाँचटा खेबय आमे ल कै एलियै यै।
हां ईहो ठीके बात छै जे
हां उ त खरीदकेऽ संडे के आननै छलिए बीस किलो तऽ अपन आब उ खत्मे छै बुझियौ सीजन।
हां सीजन खत्म छै, गाम घर दिश तै खत्मो भऽ गेल हेतय सबटा इम्हर आएब जाए छै नै। अहाँके कते रुपए देलक हें मालदह चैल रहल ऐ की कलकतिया चैल रहल ऐ?
नै ईम्हर मालदह आर दशहरी भेटय छै। तब मालदह तै कहत अहां
दै यै हमरा लेकिन मालदह भेट रहल छै एखनो।
तऽ मालदह इम्हर छलै यै तऽ पहिले तै अए सौ रुपया के अरहाय किलो दै छलय यै।
हां।
आब दस हां दशहरी सौ रुपया के अढ़ाए किलो मालदह इम्हर खत्म भऽ गेलय आब नै भेटय छै।
हमरा तै सौ के दू किलो दै छलै।
हां सैह छै ए बेर। ए बेेर आम के रेट सेह रहलै दू किलो अढ़ाय किलो घटलै नै।
हां नै हमरा तै ठैक लेलक एकदिन हमरा तै सौ के ए सौ के हमरा बुझाय यै देलकै एक किलो। आ हम दिमाग नै देलियै दिमाग दोसर ठाम रहय ओकरा मोलेबो नै केलियै सिधे उठा लेलिए ठीके छै आब दोसरे दिन भेनै जे फेर तकर बाद कतो से अबै छलिए लेलियै तऽ सौ के हमरा दू किलो देलक
हूं-हूं और ई कहनो हें कि ए पर बात हां ए पर बात करब तऽ इम्हरका उम्हरका बात कनीए कम करब ओकर मैथ मिथिला मैथिली के ऐं जे कल्चर छै जे उ में अथी छै रोजगार छै जे भाषा छै। जे पढ़ाई-लिखाई छै उम्हरका से बात करबे नै ओय ओय पर इफेक्टिव मिनट जादा भेटत तै मे जादा पैसा बनत।
कोन पर?
कै आदमी से बात केलियै? हां अपना गामके भाषा गामके मैथिली उम्म मिथिलाके की संस्कार छै, की रीति-रिवाज छै? ए सब पर बात करबै नै कुनू टॉपिक पर।
हां-हां-हां-हां हमु सुनलियै ई चीज।
अच्छा भैया जी।
छै।
हां से सब हां तै सबके जादा पैसा बनै छै तऽ हुनका कोनो टॉपिक राख लियौ तै के बाद पांच मिनट बात करू, आब तऽ पांच भऽ गेलै, हुं।
तऽ टॉपिक तखन आब एखन अहाँ के ई छै से पंचमी मौश्रामणी एखन आब रहल या अपन सभक।
हां-हां त उ तऽ महिला के कार्जक्रम छैन। आ नै नवविवाहिता के लेल ई मतलब अ अना त आनन्द उत्सव छै। के रहै छै कि जे हां हुनका सबके उम्म हुनका सबके लेल लेकिन ई कठिनो छै अनूना खाय पड़ै छै।
हां।
और हुं और ए मे की सब विध-वाध सब होय छै, एमे काएटा चीज ए मे सब दिन तऽ उम्म अथी पूजैय छै उम्म
नाग भग भगवान के गौड़ी पुजाय के नाग भगवान पुजाय छथिन आ गौरियो हरैद के होय छथिन, अहाँ के पांच हरैद के ओ कऽ कऽ ई काएल जाय छै।
आ ह
के होय छै आ आ मौश्रामणी के तऽ बुझले अय कते आदमी कहै छै जे अहाँ के दगनिया पाबैन। तऽ किया दागल जाय छै, ओकर अहाँ के किछ इतिहास बुझल हुआए तऽ कहु। नै तऽ हमरा जे बुझल अय से कहब।
नै हमरा नै ओते जादा बुझल या ओय पाबैन के, हमरा ते विषहारा के ल त भैर ई विषहारा के पूजा होय छै ना। अ ओय मे अथी होय छै और ओय मे विध सब छै। विध मे एकटा इहो छै उम्म दगाएलो जाय छै पान के पात
पान के पात लऽ कऽ ओय मे भूर कऽ देने रहैत छै। आ तकर बाद हम सब तऽ भुक्तभोगी सब छियै नै ओ भुर क-क आ टेमी जे एता कतेक के होय छलै शीतल टेमी, ओकरा की भेलै जे टेमी के जरा दियौ तहन ओकरा मिझा दियौ आ तकर बाद ओय से तब पकबियौ आ एकटा होय छै जड़ते वला।
अच्छा-अच्छा हां हमर हां-हां। हां हमरा तऽ विवाह भेल रहै तऽ हम तऽ बाहर रहैत रही तऽ हम मौश्रामणी मे गेल रही।
हां-हां।
पाबैन पूजा से एक दिन पहिले त किया त हुनका सबके त फरमाइश रह सब दिन आबा रहा के छै, आबै के छै तब मौश्रामणी मे छुट्टी भेटल रहै दू दिन ल तब फेर कोजगरा मे जाय के रहाए।
हां-हां-हां-हां-हां-हां।
हुं।
अपना सबके तऽ भैर साल विध-वाध होएत रहै छै, हुं।
हुं।
ओहिमे हमरा जेना बुझल अइ कि जे अहाँके ओहि टाइम मे की होइत छलैेया, जे मुगलके शासन छलैया। तऽ जते सुन्दर- सुन्दर रहै छ छलैया, तकरा ओ की करैत छलैया जे, लऽ क चलि जाइ छलैया। अपन अहांके कनिया बना लेलक, तऽ ओहि दुआरे जे छलैया से आ, ओकरा सबके की एकटा अथी छलैया। जे ओ कोनो तरहक दाग नहि, जड़ल के एहि के दाग नहि हेबाक चाही। सुनबा मे जे आयल, या केओ कहलथि से हम कहि रहल छी, तऽ ताहि दुआरे जे छै से ओ दागि देल जाइ छलैया। जे ओ तखनेसँ अहाँके इहो परम्परा आयल छै। अपन सबके, जे अथि के, घोघ ताना के, एक तऽ ओ भऽ गेलै, आ प्लस ओ जे कऽ दै छलैया तऽ, ओहिसँ की होइ छलैया, जे ओ सब ल क नहि भागि पाबैत छलै, मने देखलक तऽ ओ नहि लऽ गेल।
छैहे तऽ निशानी के
निशानी के तौर पर छलैया निशान कऽ देलक सब के, तऽ ओहिसे की होइ छलैया जे अहाँके ल क नहि गेल आ, ओहि टाइम मे बड बेसी अथी छलैेया आतंक छलैेया, ओहि सभ चीजके तऽ ताहि दुआरे कयल गेल छै, आ नाग के पूजा एहि दुआरे होइ छै, किया तऽ, नागो के मन मनुष्य के सहोदर के रूप मे लेल गेल। छै, तैं अहाँ देखैत हेबै, कि साँप के नहि मारैके लेल अपना सभके कहै छै। तऽ साँप के यदि केओ मारै छै, तऽ ओ ओकरा नर हत्या के बराबर पाप लगे छै। तऽ से कहै छै, आ उएह सभ छै, ओना तऽ काल सर्पयोग पर सेहो लोक कहै छै जे, ओकरा होइ छै काल सर्पयोग। नेक्स्ट जे ओकरा जन्म होइ छै, अगिला जन्ममे तऽ ओकरा काल सर्प योग होइ छै, ओना काल सर्प के योग के बारे मे सेहो हम पढ़लियैए, तऽ ओहिमे उएह छलैयऽ। जे राहु आओर केतु सेहो अमृत बरसाइत छलैया तऽ बैस गेलै ने। तऽ ओहिमे अमृत पिबऽ के काल मे, तऽ ओहिमे अहाँके विष्णु भगवान! चक्र से काटि देलखिन, तहन ओ किकियाए लगलै, जे हमरा सङ्गे गलत भऽ गेल। तऽ कहलकय गलत तऽ भगवान ककरो सङ्गे नहि करै छथिन, तऽ ओकरा कहलखिन जे आ जखने कोनो कुण्डलीमे योग रहतै, जे राहूसँ शुरू हेतै, आ केतुसँ लास्ट हेतै तऽ, ओकरा तू बेसी परेशान करिहऽ। तऽ राहु आ केतु के बीच मे यदि सारा ग्रह के संयोग लागि जाइ छै। तऽ काल सर्पयोग होइ छै, तऽ ओ काल सर्पयोग कहलकै, जे ओहिमे तू शनिके साथ भेँट कऽ कऽ, बेसी परेशान ओए आदमीके करब। वएह चीज भेल छै, थोड़ाक छ सेे छै, केओ अपन मूल प्रवृतिके नहि ने छोड़ि पबैत छै। जकर जे प्रवृति रहते, जे जेहन तरह के मनुष्य रहे छै, या जेहन तरह के ई छै, ओ अपन प्रवृति तऽ छोड़े नहि छै। तऽ तहिना ओ अपन जहिना अपन पबै छै, तहिना परेशान केनाइ शुरू करै छै, लोकके!
हँ, मस पुरहेतीन रहै छथिन ने। सब दिन कथा होइ छै ने कथा बुझाइयऽ पन्द्रह दिन होइ छै।
हँ पन्द्रह दिन। पंद्रह दिन होइ छै मलेमास मे डेढ़ो महीना पुइर जाइ छै जकरा मलेमास मे पड़ि गेल।
एतेक ओ जे कनिया जे खेथिन पेथिन सब अबै छै। अथिएसँ सासुरेसँ हुनका खेनाइ पिनाइ के समान चाउर दालि हँ आटा आटा तऽ नहि चाउर दालि इएह सब होइ छै। जतेक पन्द्रह दिनके होइ छै फल प्रकारके सामानसभ। हमसब ब चा छलीये तो होई छलिय अतऽ कथा सुनने छलियै हमर दीदी सब के ने दीदी के विवाह हमरा सब के सामने भेलिये। तऽ बहुते ए है ह मोन लगै छलै। फूल लाबऽ के रहै छलै यऽ भोरे भोर ताहिके बाद फेरो फूल लोढ़ऽ लए कतऽ जाइके छै से प्लानिंग होइ छलैए।
हूँ
सब आब अथी आ ओ जे अपन फूल लोढ़ऽ सब गेलेथ कोनो एहन जगह पर मंदिर पर इसकुल पर फुल लोढ़ी में ह्म हू ह ह से सब तऽ छै ह।
पन्द्रह दिन तक हमरे डाढ़ि पात नहि तोड़ कऽ लऽ जाय। जकरे तोड़बै तकरे गारि पड़ैत छै नहि तऽ ने कते आदमी बुझैत छै ई सभ चीज के तऽ अपनोसँ तोड़िकऽ दऽ देत हम तोड़ि कऽ दै छी।
हँ और एहिमे बढ़िया छै रहे छै सब मिल के बढ़ियां डिजाइन बनेलक चंगेरा मे। फूल नीक लगैत रहै छै ह हँ डरियै हँ उएह डाली छै हँ डलियै हूं ह। हँ एमे अथी के कथिी कहै छै ओ सबस नीचा में जे बिछायल जाइ छै ओकरा कहै छै। आ पुरैन के पात पुरैन के पात। के ऊपर ताहिके बाद फूल के हूँ सूता बनेलक।
हँ आ ओ सबटाके पूजा लय होइ छै काज। आ ओहि टाइमके सभ अपन अपन अनुभव हमरा कयने छथि हम तऽ नहि कतहु जा पायल रहियै घूमय फूरऽ लेल। अपन टाइम मे। लि सब कहै छै कि जे ओ अपन गाम के आ टोल के कोनो मंदिर आस पास के नहि छोड़ल जतऽ नहि गेलखिन ओहि बहाने सब मन्ददिर घूमिकऽ एलथिन।
अच्छा तऽ अहाँ अपना गाँवमे कतऽ गाँव मे नीक विवाह भेल जाय।
नहि नहि भेल तऽ छलए ओतहिसँ लेकिन अहाँके शहरमे रहिै तऽ ओहिठमके ओहि हिसाबसँ नहि छलियै। आ किछु ओहि टाइम के हमर सिचुएशनो भऽ गेल छलै एहन तरहक जे मोन एतेक खुश नहि छलैए हमर।
ब
तऽ अपन वएह आसे पासके पात ईस लऽ कऽ पूजा कऽ लने रही।